समाचार छै।
ठीक छै अपन कहियौ।
अपनो ठीके छै। हमर भऽ गेलै अहाँके भऽ गेल।
हँ हमरो भऽ गेलै, नहेलो धोएलहुं?
हँ नहा धुआ लेलहुँ तबे ने, खाना खेलहुँ।
अच्छा भऽ गेलै
हूं सब कुछ भऽ गेलै, अपन कहियौ।
अपनो सभकिछु ठीके अय, हमहूँसभ एखन ते नहेलहुँ हन। खाना सब बनेलो हन दालि, भात और की कहे छै, कदीमा के डाँत के आलू आँठीके सब्जी रोटी।
अच्छा!
अहाँ कथी सब बनेलहुँ।
हम बनेलहुं दालि, भात करेलाके भरुआ।
अच्छा! तब आओर कहियौ।
हूं। हँ आओर सभ तऽ ठीक छै, अपन कहियौ अपन घरप सभ ठीक हए ने धियापुतासभ।
हँ सब ठीक छै, धियापुता अखन नहि आयल हन इसकुल से।
अच्छा!
अबैये वाला हयैत, एकटा अखन गेबे कयल हन, बारह बजे छै ने दू बैच कऽ देेल
हूं-हूं।
एक बेर एकटा के छः बजे से क देनेे छै, एकटा के बारह बजे से चारि बजे तक के।
अच्छा!
एकटा एखन गेबे केला हन, एकटा आयल हन।
अच्छा!
तऽ और।
नीक के पढ़ल दिहैन हँ।
खर्चा तऽ मानि लिअ खर्चा त बराबर करै है, गार्जियन लेकिन धिया- पुता पढ़य मोन लगा कऽ तब ने, खेलैएमे टाईम पास कऽ दै छै।
हँ -हँ धियापुताकेँ तऽ छयबे करै छै।
एतेक खेलऽ लागत ने, जे खेलैएमे टाइम पास करैत छै।
हं -हँ।
आब आओर सब कहियौ।
आओर सभ हमहूँ बैठले छी कपड़ा खाली बोड़ल छोड़ि देलियै खाली नहा लेलियै कपड़ा छोड़ि देने छियै। कपड़ा धोबै कहलियै जे जाइ छी सुतै लए फेर अहाँ फोन करै लय कहलियै बात कैइए लै छीयै।
अँ मौसम केहन याऽ।
मौसम रौदो है हाबो है मेघो है।
मौसम केते गरम छै ये बड्ड गर्मी कऽ देनेे छै। पता नइ किया एते गर्मी कऽ देै है भगवान हवो नइ बहै छै अखन।
धूर किया न गेलियै।
मौसम कते गरम कऽ देने है जे पूछू नै।
हँ रौदा देखियौ ने आगि जेना लगै हइ।
हूँ। पाइन ताइन कनी पड़ैत रहे छै तऽ कनी ठंडा लगे छै पता नइ। अइ बेर हमरा सबके जितिआमे की हेतै यै।
केनाहितो क पार घाट लाइगे जायत टेंशन नहि लिअ।
तऽ तीन दिनका रहै छै तीन दिनका रहै छै तऽ आओरो बड़ टेंशन भऽ जाइ हइ। अइबेर तऽ हमरा आरके पोरका टेकलहुँ रवि शैनिकेे लागल छलाय।
हूँ -हूँ- हूँ।
आगे साल टेकलहुँ तऽ अहाँके कुछो नै बुझायल मतलब सभ बजैत रहै छलै पहिले। गे बाप रे बाप मरि जाइ छै। हे बड़ कमजोरी भऽ जाइ हइ महसूस नहि बड्ड कमजोरी होइ छै। तऽ हम कहै छलियै सोचैत रहै छलियै जे हम केना करब। तऽ हम डरे बुझियौ तऽ नहि करै छी। केलियै हन डरे नहि करै छेलियै ऊ पाबनि लेकिन तइयो पोरका अगर कऽ लेल। लेलियै तऽ बुझियौ जे पार लैगे गेलै दुइए साँझके रहै। भोरे अहाँकेँ पारण भऽ गायल भरि दिन भरि राति सहलहुँ आब। भोरमे अहाँकेँ पारण भऽ गायल।
दियादनी।
त परौका हँ दियादनी तऽ हमर बहुत दिन सँ। करैए जेठके बेटा जनम लेलकै तबे सँ करैया बेट। बेटा छोटे रहै तबे सँ करैया। आ हम तऽ आगे साल। टेकबे केलहुँ हन आब देखियौ भगवान एहिबेर तऽ बड़ी रौदे बड़ी छै। बड़ रौदा छै मौसमे बड़ खराब छै। अइ बेरका देखियौ भगवान करौ जे ठण्ढा आबि जाउ।
हँ हँ कोनो नइ पार घाट लाइगे जायत जब कऽ लेलियै तऽ पार घाट लाइगे जायत।
ऊहू पहिला बेर लोग कहे छै बड़ सताबे छै बड्ड बुझै छै। हे लेकिन पहिला बेर तऽ किछो नहि बुझलौ आब देखियौ अइ बेर। की होइया।
अइ बाजी गर्मियोतऽ बुझेबे करत।
चाइरो चाइरो पाँचोटा भऽ जेतै न तऽ बुझियौ जे ठीके हइ।
हँ हँ।
चाइरो पाचोगो कऽ लेबै। एना लोक कहै छै जे छूटि जाइ छै तब तऽ ऊ दोसर बात रहै छै।
हँ हँ।
छुटि जाइ छै तऽ ऊ दोसर बात रहै छै आ जाइन सँ नै अइ पाबनिके छै नै छोड़बाक चाही।
हँ हँ।
रवि शाइन के लगतै ने तऽ अहूँ कऽ लेब।
हँ कऽ लेबै हमहूँ। बुझैत रहबै अहीं आओरसँ कऽ लेबै।
हँ हम बतायब रैव शाइन के लगतै कि ने।
हू - हू। हँ तऽ हम कऽ लेबै अहाँ बतेबै तऽ।
हँ रवि शैन लगतै ने तऽ हम अहाँकेँ बतायब।
अच्छा कहिया आऔर से।
से रहै छै।
हँ- हँ तै लए ट्रेनके आवाज अबैया।
ह्म पर ट्रैन। चलते रहे छै ने हमेशा, लगे में हमरा आर के रेलवे छैय। आब जाए बेर रातिओे को जायत तए बेर नींद टूटि जायत। तऽ आब की करू भाई उ तऽ सरकारी हइ जेबे करतै। बुझ
हँ ओ तऽ झेलैऽ पड़तै।
जए बेर- जए बेर अहाँके ट्रेन जाय तै बेर हमरा आरके आँखि खुलि जायत।
अच्छा घरे लगाइ छै, कि घरसँ कनि हैट
नहि घरे लग छै, हँ छै कनि अहाँके दस कदम आगे छै, लेकिन छै बुझियौ ने छत पर जेबे तऽ एनाहिते देखबै।
तऽ ओहिसँ की हतऽ ओहिपर तऽ तऽ अयबे करत।
इत रहै छै हँ। ताहि दुआरे रैतो पर रैतो के जा बेर चलत तै बेर अं
हूं। अच्
अच्छा हमरा आ अहाँके मधुबनी में हय ने शहर छियै, तऽ अहाँके हमेशा चले रहै छै।
हँ- हँ -हँ ताहि दुआरे।
अहाँके एक एक घंटा पर जाइते रहत। एक घंटा, डेढ़ घंटा, एक घंटा, डेढ़ घंटा पर जाते रहे छै। कि करे।
अच्छा अहींके दोकानमें चूड़ी एयलै।
हँ हमर माँ केयने अइछ, हम नहि कयने छी।
हँ वही यहींके माॅंएके दोकान में।
हँ बड़ नीक चूड़ीसभ एलैए है, केिया नहि आबिक के पसन्द
देखने छलियै एगो के हाथ में, तऽ पूछलियै तऽ कहलक।
हँ बड़ड नीक चूड़ी सब एलेए है, पसन्द कऽ के लऽ लेब बहुते लोक लेलकै है, आब हमहुूँ खुदे पाबनि करब तऽ सोचैत छियै। पाबनि पर
हमहूं सोचै छियै पाबनि लगचिया- लगचिया कऽ लेबै।
हँ।
फर्स्ट सोम -सोमबारी दिना पहिरबै।
फर्स्टे सममवारी जे करबै ने, तऽ इएह सेकेण्ड तैं दिना पहिर एना तऽ आइयो बड़ नीक दिन छलैए है, सक्रा्ति छलै ने तऽ आइ लऽ गेलैए बहुत लोक। लगले आइ, जेय सक्राति छियै दिय हमरा। हम पेहन लेबै, बड़ नीक दिन छै। तऽ हम कहलियै जे आब पाबैने करब ने तबे पहैन लेब, अखन हमरा हाथ मे छेबे करै। आआ मांएके दोकान छै से हँ उहै वला मेसँ हमहूँ कहलियै पेन्हब। हमर की कहै छै नै, हरियरका लहठीए पेहिन लीहें, चूड़ी बादमे पहिनहें लहठिये पहिनलीहें।
हँ तऽ फेर पेन्ह लेब लहठी, याचूड़ीे त बादेमे पेन्ह लेब। ओना सब चूड़िए पेनहै हइ सावनमे।
हँ से तऽ न-सभ चूड़िए पेन्है छै। हरिअर चूड़ी, हरिअर साड़ी, हरिअर ब्लाउज देखै छियै लोक और एख्खन खाली हरियरे खोजै हइ। हमरा माँ के दोकान मे अथियो छै ने अहाँके, ई हरियरका बेलाउज। पीस सब, से सब छै।
अच्छा रह देबै, रखने रहब हमरो लय एग्गो हमहूँ आब लेबैय।
हं, तब लै छै अहाँके हरा हरा छै तऽ, ब्लाउज के पीसो सब लै छै लोक सब।
अच्छ
हूं।
हंक्षतऽ रहऽ देबै, हम्म एगो ऐब लेबऽ।
ठीक हइ, लऽलेब एग्गो।
हँ
एकटा ल लेब
कहियौ और सब?
और सब तऽ ठीके यैऽ।
अच्छा।
और सब तऽ बढ़िआँ यै, अप्पन कहियौ?
अपनो ठीके छै की करू बैठल बैठल नय नीक लगै छलय, तातमे अहाँ फोने कऽ देलियै। फेर कहलियै जाइ छी आब कनि देर सूत् तब
बतिया लै छै कनी नीक भऽ जाइ छै, मुड त फ्रेश भऽ जैत।
आ मौसमे ततेक गरम छैने
से की करबै मौसम त, मौसम तऽ बड्ड गरमी छै, बड्ड रौदा छै।
समे बड्ड गरम भऽ गेल छै।
हमरो आर दिसन बड्ड रौदा छै यै की कहू? बडी रौदा छै, रौदा स, रौदा से पता यै, मोन नै हैत जे मतलब, अन्हर ताकि, आकि अन्हर निखली। पूरा एकदम, हैत जेना घरे मे रहु, आ पंखा में से त नि- ल के मोने नय हैत, पंखा मे स उठय के तऽ मोने नय हैत, तैइयो की कर लोक मजबूरे अपना, उठतौ नय। उठतै नय तऽ फेर काम केना हेतैय बताउ। फेर काम नय हेतै तऽ फेर लोक खाना केना बनेतै? सेहो बात छै।
हुं - लोकके एग्गो परेशानी रहै तब ने, बड्ड परेशानी
तब एन्हर सभ धियापुता कें कुं करय लागत।
हँ, आ तय मे छोट धिया पुता त और
हँ, बेटी अहाँ के लड़ाइए करत। लड़ाई कर लागल आ पन ओझरा जाउ उम्हरे ओझरा जाउ टाइमो नै निकलै बचत रहै छै अहाँके।
हँ देखहो न चट्टे मे वैह बारह बाजि गेलै कि एक बजे हइ। एक बजे है देखियौ।
अखनि तक हमर मां नहेबो नै केलै। नहैत तहन पूजा करत तखन खैत।
हूं
हमु नाश्ता कऽ लेने छियै खाना त अखनि नै खेलियैये बादमे खेबै।
अच्छा अपन खा पी लेब और कथी।
हूं
चलब गोशाला दिसन, चाइर बजे मे चलब। चारि बजे मे चलब ऐना त गरमी छै जादा घरमे केतनो हावा खेबै पंखाके तऽ नै कहैत रहै छै। आ बाहरस जे हवा बाहरके हवा लागत तऽ कनि नीक लगैत रहै छै पूरा देह ठण्डा लागत आ भगवानके हबा बहै छै तऽ आ एना अहां केतबो बेना बेना होंकि लियौ केतबो पंखा मे रहैयो तैयो गरम लगिते रहै छै। बुझलीयै। तब और सब कहू।
हँ
और सब ठीक छै कि ने। अहाँके दीदी सब नै लेत हरिअरका चूड़ी?
के?
ए बहिनसभ बहिनसभ लै लऽ लेब।
बहिन सब तऽ सब अपन अपन सासुर में अपन अपन काज मे